हँ की हाल चाल
ठीक छैय अहाँके
ठीक छैय आओर कहियौ की सब भऽ रहल छैय
बस वएह बच्चे मे लागल छी एकटा छोटकी यै ओकरे मे लागल छी
हँ हमरे वला हमहुँ तऽ बौएके आब लऽ जैतियै नहबै लए
अच्छा अच्छा अच्छा
आब नहायके टाइम भऽ गेलै न उठै छैय हम तऽ सुबह उठलहुं तऽ अपन कऽ लेलहुँ बौआ सुतल रहल सवेरे उठि गेलहुँ फेर खाना पीना बनेलौ फेर बहुत काज भऽ जाय छैय न झाड़ू पोछा फेर जे बर्तन सब रहल सबटा धोय लेलौ और कनी किछु आई एमहरो एह एम्हरोएमहर के काज छले फ्रीज गन्दा छलै बहुत दिन से
हू सही कहलियै ओहो सब तऽ काज लागले रहैया
हँ तऽ उएह साफ केलियै या आ बौआ के नहेबै ताहिके बाद अपने नेहेबै
हां
कियाकि फेर बौआ उठि जाइ छै तऽ ओकरा खुआउ फेर ओकरे पीछा कनि लागू ब्रश कराउ ई ओ उएह सबमे
करै छै
हां ह आओर अहाँ कीसभ करै छी
हेलौ
आओर अहाँ की कऽ रहल छी
बस अथी की कहे छै हमरो अहीं वाला हाल है भोरे उठलहुं तऽ हैया की कहै छैय बची एक टा बचिया स्कूल जाइ ओक ल तैयारी खेलहुँं ओ अलगे कहत हम ई खाइ छी ई खाइ छी तऽ ओकरा लए हम अलग बनेलहुॅं नास्ता कहियो कहत की हम सैंडविच खाईब कहियो कहत कि मम्मी हम अथी हमरा अथी दऽ दिअ नूडल्स दऽ दिअ कहि लेकि जेकि ओ सब अलाव नहि छै स्कुल मे अहाँके ओ सब नहि अलाव करै छै नूडल सब तऽ की कहे छै तैयो की करबे आ जहिया द दियो रोटी य भुजिया त घुरा के वापस आनत त नहि खा मम्मी नहि खाएल भेल खसि पड़ल तऽ एना भऽ गेल झूठ
झूठ के हँ बच्चा सबके तऽ इएह छै छै ने आओर बाहरी चीज जादाा खााय लए ओ सब पसन्द करै छिय
आ इएह जे कनि बर्गर आ पिज्जा दऽ दियौ तऽ चाटि चाटि केऽ खा लेत आ कनि जे करू क दियौ तरकारी सब मे एकटा मिरचाइ बस दै छियै बझ हरियर मिरचा त तहिं म कहत कि बाप रे मम्मी इतना तीखा बना देलही एना क देलही हमरा नहि खाल होइय झूट्ठो के नहि खाायके मोन हँ हँ आ इह मैगी तैगी दऽ दियऔ कनि अथी दऽ दियौ तऽ चैट चट कऽ खा लेत सभटा
हँ हमरो बौआ तीन साल के छै ओ तीन दिन से कहि रहल छै मैगी ख मैगी ओकरा केना पता मैगी ख त ओकरा एक दिन मैगी बना देलिय ओना ज्यदा दै नहि छियै लेकिन कहियो ज्यादा कहऽ लागल तऽ कहियो दऽ देलहुॅँ
हँ स्वाद के बहुत
ह आ रोटी सब्जी दियऔ ने तऽ नहि खााय छै बिल्कुल नैय बहुत टाइम लगबे छैय खाना खााय मे आ उएह मैगी देलियै तऽ तुरन्त फिनिश कऽ लेलकै
अरे बाबा रे इएह सबके हाल छै हमरो बचआ सेहा हाल श कहल की कहै तोरा मैगी सहित जाइ छौ तोरा नूडल्स सहित जाइ छौ आ तोरा की कहे छै घर के खेनाई नहि नीक लागे छौ आजका अथी ओकरा बर्गर पिज्जा के बड्ड ध्यान विशेष ध्यान के शनि रवि जया हैत तगर मम्मी आइ बर्गर मँगा लेना मम्मी आइ पिज्जा मँंगा लेना
बच्चा सबके ईसभ चीज कते पताओ छै एखने से
नहि तऽ मेन की छै बुझलियै टीवी तीवी ई सब बहुत देखे छै ने टीवी मोबाइल मे ई सब सुनैत रहे छै रीलस मे तऽ सबटा जे देखत त सीखे छै मेन तऽ ओते से सीख रहल ह इ सब आ अपना सब के वक्त मे बुझल छ लग छौ ई सब
नहि सेहत छै भी गेलल ताहि दुआरे ओकरा सबके बना कऽ दियौ भरि दिनय मे लागल रहु
भरि दिन इमे सएह तऽ कहलहुँ सही बात अह कहलहुँ भोरका बुझियौ कि हिनकर अलग बनतै तऽ हिनकर अलग बनतै अब हिनकर अलग बनाब फेर दिनका की कहे छै कहते हम ई नहि खायब ओ नहि खायब तऽ की कहे छै छै सब्जी आलू के भुजिया द दियऔ या भिंडी के भुजिया दूए चीज बाकी आऔर किछु नहि पसन्द
हँ हमरो बौआ भिंडी के भुजिया खूब खायत आलू सब्जी सब आलू मे देबे तऽ खा लेत नहि तऽ ओ ओना अखन बहुत परेशान करैत छै ओ रोटी सब्जी बनेलहुँ तऽ ओ नहि खेलक तऽ ओ ताहिके बाद खीच खचड़ी बनेलो ओकरा ले ओहो एक दो चम्मच खाय छै फेर ओहो निकेल तऽ फेर ओकरा दू दू घंटा मे किछ किछु ने किछु दैत रहियौ फेर दलिया बना देलहुँ किछु ने किछु बनबैत रहलहुँ हँ बहुत आ डिमांड एकरा सभके एकदम बढ़ते रहै छै
डिमाण्ड कथी अपनासभ परेशान रहैत छियै कि बच्चा नहि खेलक ह आब की खायत इएह सोचैत रहै छियै आ अपना सबके अपना सबके बारे मे सोचनाइ कम एकरा सबके बारे मे बेस
बेसी बेसी अनेक खाइ छै तऽ ओहो एगो मतलब अथे रहै छै कि अखन तक खेलकै या नहि केना की बना दिय
सही बात छै आ नहि नहियो खायत ने त चिड़ चिड़ चिड़चिड़ करत देख
हँ हँ एकदम आओर हम बाप रे हम ई तीन साल के छै अभ हमर बौआ तऽ दिन में सुतबो नहि करे छै एक
आब नहि सुतऽ तऽ आब ओ गेल जमान हम ई फेजसँ गुजरल छी ने बड़की मे पहिले तऽ पहिले तऽ सुइतो रहे है पहिले जहन छोट छले एक साल दू साल ऽ दू दू बेर सुत हे दिन मे आ ताहि के बाद देखे छै ने जेना पैघ होइ छले सुते के पूरा चेंज भए गेले सब कििछु
हँ हमरो बौआ नहि सुते छै तीन साल के छै ने भरि दिन ओकरा प अचछा भागय पड़ै छै आओर किछु ने किछु कखनो चलि जायत पानि मे नहा लेत किछु कऽ लेत किछु छीट देत एकदम बहुत परेशान करै छै
हँ करबै करत हम बुझे
हँ इएह मे लागल रहलहुँ भरि दिन उएह पीछा सबटा ओहिके सगे सगे सबटा काजो करू फेर घर में तऽ एते तरह के काज होइ छै फेर ओ नओ बजे सुति के उठे छै तहिके बाद फेर ओकरा ब्रश करे ओकरा खुउ फेर बेड करू रूम मे झाड़ू पोछा बहुत तरहके ह
अहाँके बौआ तीन सालके तखन आ हमर बेटी पाँच सालके तयो ओकरा भोरे उठो ओकर पाछ छू दौड़ू ओकरा ब्रश कराउ मम्मी हमरा ब्रश नहि करब मम्मी हमरा ब्रश करा दे फॉर्म ब्रश करायब तखन एकरा तैयार करब स्कूल ले आ भोरका पहर न नहबे न छ कनी ठंडा रहे छै ए मौसम भोर मे तऽ नहि नहाबे छी आबे छै बारह बजे आबे जाइ छै बारह साढ़े बारह मे तहिके बाद आयत त कनि देर सु्त त छै तहन कहे छियै नहा नहा दै छियै त कहू तऽ पूरा दिन तऽ एही में लागल रहे छै
पूरा दिन पूरा दिन रह आ फेर तब कनि देर दू दुपहर मे बच्चे के पीछा रहू आ फेर शाम भेल तऽ फेर शुरू भ जा शाम भेल तऽ चाय नश् तऽ फेर एकरा लऽ कऽ कनी देर बैस गेलहुँ पढ़बै लए कियाकि अखने से आदत डालबे तब ने एक घण्टा क
नहि नहि नहि जरूर जरूर कखनेसँ सिखबियौ आब तीन सालके भऽ गेल ने हम अपन बेटी के दूए साल मे अहाँके दऽ देने छलियै प्ले ग्रुप मे दू साल के भेलै ने कखने तपले के रूप मे द देलियै किया बुझलियै बहुत तंग कर है बहु बदमाशी कर है असगर मे आ एतऽ ककरो से ककरो बात नहि होइ एतऽ के लोग अहाँके दोसर भाषा के छथिन आ दोसर बहुत दिक्कत बहुत दिकतै ते हम कह रहै छलै तऽ हम एकरा प्ले ग्रुप मे नाम लिखा देलियै आ तहिके बाद अहाँके के बुझयो तीन साल मे नर्सरी मे छ्ले त ए एक्रो एडमिसन संनताब अहाँके करबे पड़त
हँ हमहुँ सोचे छीयै कि प्ले स्कूल मे देबै एकरा अपन ओहिमे खेल खेलमे अपन सिखबो केलक आ ख बच्चा सब रह ह
कानत हमर बेटी शुरू दिन पाँच दिन बुझियौ बहुत कानल तऽ हम ओते बैसै छलियै कनी देर बुझलियै तहिके बाद ओतऽ के मैडम सब हमरा कहलखिन कि अहाँ नहि बैसू अहाँ बैसबै ओ अहाँके देखत ओर कहनत त बाद पाँच दिन के बाद हम तऽ बैसनाइ बन्द केलिय तखन ओकरो आदत लाग गेल लोक रहैै
हँ धीरे धीरे धीरे धीरे आदत लाग जाइ छै आ शुरू में तऽ कनी भए जाइ छै ने बच्चा छै ने सब दिन घर पर रहै छै अचानक से तऽ कनी भऽ जाइ छै हँ हमहुँ सोचै छियै नहि तऽ भैर दिन एकरे पीछा रहू ओहिमे बहुत परेशान
नहि जरूरी छै कनि देर शान्ति चाही देखियौ आइ नहि गेलैया आ ती की कहे छै आई कनी मोन गबड़ायल छै त आइ बुझियो क अहाँ के अथि इम्हर सोमहर इमहर सोहर दस बेर मम्मी म मम्मी औ जेना स्कुल जा छल कम क लंच ओते दाई सब करा देय छै आंटी सब आ एते अखन हमरे पाजू हम ने करेबे न ्ता तऽ लऽ कऽ बैसल छै जाब तकला आब छोटकी के देखियै कि ओकरा खुअबियए ओहि मे बुझ कनि ओकरा दौड़ क कुआ कलेलिय आधा आधा छींट छाट कऽ फेकने चलै सब तहन ओकरा खुएलहुॅ हें तहन ह ई कानना लागल तहन एकरा देख रहल छल
हँ तऽ से तऽ भए जाय छै दुनू में छोट छै तऽ हनको देखिय
बड बड्ड दिक्कत बड डिक्कत बड दिक्कट आ देखियौ अहौके अहौके सङ्गे तऽ सएह है ने हमरा एकटा छोट बच्चा आहाँ के तऽ साउ ससुर सब के देखू करू अहू तऽ लागले रहै छी ने सएह बात
हँ सएह भए जाय छै आ हमर सास कनी बीमार रहय छनि तऽ ओ नै किछु कऽ पाबै छै छथिन तऽ सबटा अपने करु फेर हुनका हुनको टाइम पर नाश्ता दियउ हूँ हूँ टाइम पर नाश्ता दियऔ खाना दियऔ सबटा दियऔ
बिलकुल बिलकुल एकटा बच्चे जकाँ परिचर्या होइ छै
हँ हँ एकदम हँ बाबाजी के रहे छै छनि ऑफिस तऽ सुबह जेबाक रहय छनि तऽ नास्ता बनाउ रोटी या कुछ सब्जी हुनका का लेल बनाउ तय के बाद फेर घर के लेल हँ फेर घरके लेल बनाबू दालि। चावल सब्जी जे केओ खयतह जे सभके अपन-अपन भऽ जाइ छै ने। आ मेन तऽ, बच्चाके हो जाइ छै, ओ अलग खेती
हँ, हँ। से तऽ सही कहि रहल छियै हँ, मेन ते फैस जाइ छै आदमी ये। पूरा दिन अहाँकेँ लागत खेनाइयए बना रहल छियै ने।
हँ, हँ। हमरो सएह भऽ जाइए आ फेर शाममे किछु बनाके दियौ बच्चाके
हँ, तऽ देबे पड़त हमरो साँझमे जहन बौआ स्कूल जखन जाइय तखन जख। खाना बारह बजे आयत तऽ खाना खाइया अथि खाना मने बारह बजे लगभग एक बाजि जाइया। नहा कऽ खाना खुआबे छियै, भात दालि आ तयके बाद भात दालि। खा कऽ कहै छी दू बजे तक सुति रहै लए सुति कऽ उठत चारि बजे। तहन फेर की कहै छै, अहाँकेँ बहुत बदमाशी करत खेलत धूपत तकर बाद भूख। लागि जाइ छै, तऽ किछु ने किछु अहाँके बनबैहे पड़त अपन चाय बनेलहुँ। तऽ, एकरा लए अपन, किछु नाश्ता पानी बना देलहुँं।
हम तऽ चाय नहि पीबै छी, लेकिन हमर सास ससुर
वाह, ई तऽ बड़ नीक बात, बड़ नीक, एकटा बात कहू हमहुँ नहि चाय पीबैत छलियै लेकिन न हम। कहिया कखन पबे छीयै जहन हमर बड़की भेल छला तखन हमरा नीन नहि। पुरा होय छला तऽ कनी हमरा ओहन आदत नहि दिन भरि एक बेर एक बेर कनि चाय। रिफ्रेश मैंड अखनो बुझियौ अथि की कहै छै ई भेल तै एक बेर पियब आ। नहि तऽ नहि एहन नहि कि हमरा चाहबे करी। नहियो देब तऽ कोनो दिक्कत
नहि तऽ तैयो ई आदत ठीक यऽ, नहि चाही तब ठीक छै, तैयो मतलब किछु लोकके आदत होइ।
बाप रे, आ रोजे पीलक की, किछु लोक आयत दस बेर हँ, हम देखने छियै, देखने छियै, हम हमर जे छथिन एकटा जेठानी। हुनका देखने छियै, बाप रे बाप, भरि दिन ओ चाइए बनबैत रहै छथिन। भरि दिन ओ हमरा आदत लगा देने छली, गेल छली हुनका ओतऽ दस दिन। तऽ हमरा, चाय पी लिय कनि कनि एक भूट हमरा संग्गे पी लिय बड्ड नीक लागे छै। ह
अच्छा, हू नहि हम सभ नै पीलहुँ लेकिन ई सब्ब पीलथि तऽ शामकऽ बनेलहुँ दू बेर ओहो मतलब शाममे आ फेर एक बेर, राति कनी देर बाद।
हँ, हँ, सएह कहलहुँ तऽ एहिमे तऽ अहूँ अहूँकेँ दिन बीत। बितैत हैत ताहिमे हमरो दिन बितय भरि दिन
आओर फेर रातिके खानाके फेर
हँ, वैह भरि दिन खानामे लागल रहू। आब रातिमे की बनतय तऽ आब अपना सभ उम्हर सब्ब बेसी रोटीय तरकारी सभके ब आ ओहो ओहो एकेटा तरकारी नहि खायत। कयो दोसर बनबीयै राति कऽ, हँ।
दिनोमे न एकटा नहि कियो खायब।
एकटा नहि, एकटा भुजिया बनबियौ जेना भुजिया हँ, बस बस एकटा रहबाक चाही, चटनीए नहि तऽ पापड़े नै तऽ एकेटा तरकारीसँ केओ नइ खायत भात दालि। अपना सभके उह ने खेनाइ पिनाइमे डूबल छी
हू, आ फेरसे रातिमे कऽ लिय सभटा फेर साफ सफाई सेहो रहै छै, किचनके सभटा पोछ पाछि कऽ, ह, बर्तन धोएकऽ करू तइके बाद।
तऽ बुझियौ, ओहोमे तऽ बारह एक बाजि जाइ छै कहलहुँ तऽ भरि राति अहाँकेँ लागत जे
फेर उएह दिनचर्या चलैत रहल। ह
हँ, तहिमे लागल रहू लागल रहू वएह छै, इहो कहियौ कि रमन चमन छै, कि बाल बच्चा फेर पैघ भऽ जायत तऽ फेर इहो। कि तहन एते नइ लागऽ पड़त छै, न अखन कनी बेसी टाइम देबऽ पड़ैया।
बहुत, बहुत, आ परेशानी कनि छै, लेकिन इएह सभके नीक लागै छै। की करत आदमी ओ नहितो मे
सब देखऽ पड़ै छै ई बुझियौ कि कि अपना सब के तऽ कि कहैत छै गाम घर मे जे पहिले हमर सभ के मम्मी सभ रहै छलखिन तऽ कते किछु भऽ जाइ छलै बड़का परिवार सबे परिवार एक सङ्गे रहलथि तहन सब ले खाना बनै छले आ अथी ननैद रहली